हेलो
हेलो हेलो हँ की हाल चाल छै
ठीक ठाक
ओ की सब होइ छै आब तऽ साँझके बेर भऽ गेलै
हाँ
साँझके की सब होइ छै पान पिय बेय
हँ होइ छियै लेकिन एखन तऽ उ नइ नइ भेलइ कहियो कालके होइ छै
अच्छा ई बेर तऽ छै बच्चाके बेरहट खायवाला बेर अहाँसभ तऽ बच्चे छी न हूँ हू
धियापुताके पहिले बेरहट पहिले हमरा सबके मोन अइ जे हमरा सबके माँ पहिने खेनाइए जहन होइ छलइ खेनाइ खाइ ला बैस छलियै तहने एकेटा बाटी मै जे बनल बेसी तर तऽ पहिले लो भाते दाल आलू सन्ना खाय छलया आलू के चटनी तऽ ओ ए खाय ले द दे छै छलथि हेँ बरतनके अजबाइर कऽ ओकरा खाली कऽ क बर्तन तऽ मोजे लए जाउ तुरते खाउ आ बर्त मोजे ल जाउ तऽ ओ बाटी मे वएह बाटी मे भात वएह बाटी मे दालि वएह बाटी मे आलू के चो चटनी य जे बनल तरकारी से द दै छलथि ह हमरा सब की जे ई डेरहट खाये बेरहट तऽ हमसभ जहने डिबिया नेसेल पहिने तऽ डिबियाहि पहिने त तै लाइन तने ने रहै छलै
नए ते पहिल नइ नहि रहै छले पहिले तऽ लालटेन टालटेन पर जे करवाके
आ ओहो एकटा काज रहै छलैय पहिले ना ओकरा सबके हँ अक ओकर शीशा साफ करू ओहिमे किरौशन भरू सभटा घरे घरे दीप सभमे सभ घरे घरेसँ दीप निकालू नय अहाँसभके अहाँसभ नहि देखने हेबै नइ नइ
नए लालटन तऽ हमसभ देखने छियै गाममे देखने छियै
अच्छह नहि आब तऽ धीरे धीरे लाइनेवला भऽ गेलैए आब जो आब लाइन नहिओ अबै छै तऽ लोक अथिए दऽ दै छै मने चार्ज चार्जिंगवला बल्ब
हँ आब तऽ उएह सब आबि गेलै आब तऽ लालटेन तालटेन तऽ हटे गेले य
ओते नहि छै लेकिन ओहो एकटा अलगे समय छलै ने बड्ड मोन लगै छलै ओहोमे साँझ बाती करू जल्दी जल्दी ह धिया पुताब जल्दी जल्दी खेले लक जल्दी जल्दी खेनाइ खा लिअ जल्दी जल्दी बेरहट क लिअ काज जे जल्दी जल्दी कऽ लिअ आ सब आदमी चलू खेलाई ल
खेला में होइ छले बुढ़िया कबड्डी कबड्डी चोरा नुकी नय खेले ने नय छी अहाँ सब
चोड़ा नुकी सब तऽ खेलेने छियै
ह एअ गोटरस
नै ओ सब नय
हाँ गोट्रसो बड नीक लगैत रहै छलै खेलाय ल खेलाइमे से होइ छलै हअ ओ सब छलैया पहिलका आ जहान साँझ होइ छलै कि बूढ़ पु पुरान सब जेना अपना सबके दादीमाँ भेलाइथ बाबा भेलाइथ ई सब खिस सा आहुँ सबके कहै छलाइथ दादीमाँ सभ खिस्सा
नइ हमरा सभ हमसब तऽ कोनो खिस्सा नय सुने सुनलिये
कहै छलइथ तऽ पहिलका जमाना वला सभ खिस्सा सभ नीक लागैत रहै छलाह
हँ कहियो काल के कहैत रहै छथिन दादी
हँ हँ आ पहिलका एकटा अलगे छलै माहाँल लोक पूजो पाठ कयलक घुमबो फिरबो कयलक अंगने अंगने कते लोक बु छलैए एहि अगना गेल ओहि अङ्गना गेल सभठम
पहिले नीक रहय छले अ
मंदिर गेल ता ओ ओकरा अंगना जेबाक ऐ ता ओकरा अंगना जेयबाक खूब लोग जाइ छलै एकटा बच्चो वला दिन एकटा अलगे रहै छै ने
हँ पहिले एते की कहै छै अते टेंशनो नै रहे अथिओसभ नहि रहै छलैए की करबाक अइ केना करबाक अछि
ह आ जतय मोन भेल तेतअ जाउ से रहै छलै हँ हँ हँ ए नहि एहन हु हँ तुरते एकरत्ती कखनो के खूब मेघ गरजे छै चमकै छै खूब कारी हयत तहन पा पाइन नै पड़ै छै आ
पहिले तऽ समय समय पर सभकिछु होइत छलै ने ई पहिले रहै छलै कि बारिशके एखन अथी छै पानिके छै मौसम तऽ पइन हेतै गर्मीके छै तऽ गर्मी हेतै तऽ आब तऽ कखनो
आब कोनो आब ओ उ सब होइते नय छै आब जहिया जे मोन भऽ गेलै से भऽ गेलै कहियो भेलै तऽ चाइर दिन तक गरमे खूब उ उसनैते रहै छै उमसे रहै छै आ
आ जहिया भेले आ तहिय रै बन रहिते रहे छै होते हाथ पै
आ नहि हँ कहियो चारि चारि दिन तक पानि हैत कहियो चारि दिन तक एक बून्दो पानि नहि कहियो पड़त कहियो कहियो चलि जाइ छै बिजली तऽ चारि चारि चारि घण्टा पाँच पाँच घण्टा छ छ घण्टा ई गरमीमे काटि दै छै
पहिने कटे छलिय ने पहिले तऽ कटितो छलै तऽ फ
हमरासभके एखनो कटैत छै हमरासभके एखनो खूब कटैत छै
हँ एतो कटे छै कहियो काल के जे बिजली अथी भऽ जाइ छै
ह तहन गाम घर हँ आ तहन गाम घर की छै जे मएन लिएये कटियो जाइ छै ने तऽ चलू अंगना मे घुमि लिअ तऽ कने ठंडा लागत गलीमे चलि जाउ गाछ वृक्ष नहि बाहरमे कतऽसँ हेतै सब अपन अपन घर अपन रहै छै ब हँ आ एखन ओहो जायवला नै ने रहैत छै एखन तऽ ततेक आगि जेना धिप्पल रहय छै बट हँ बड्ड धिप्पल रहै छै ओहोपर पहिने पानि हराउ तखन झाड़ू लगाउ बाहरू सोहरू ओकरा हँ तहन ओ सुखायत तकर बैसु सो सेहो बड़ीक कालके बादे बैसू तहने होयैत नहि तहन नहि होइत रहै छै हुँ तय दुआरे अखुनका बड्ड कठिन के समय आबि गेले या किछु ने गाछ वृक्ष दुनियांदारी के पहिने गाछ वृक्ष मे फले मूल हँ मर जेतै सभटा तैँ ने एतेक एतेक रङ्ग बिरङ्गके बीमारी सब चललैय जे सुनै सुनबै तुरते ओकरा ई भऽ गेलै ओकरा ई भऽ गेलै आब चेतनोके बीमारी भऽ गेलैएा आब बच्चोके बीमारी भऽ गेलैए
आ अब त बच्चे बच्चो बच्चो के बीमारी होइ छै मतलब चले जाइ छियै
हमर गामवमे एक आदमी छथिन हुनका सुनलियै टीच अथी छलखिन हेँ मास्टर छलखिन इस्कुलमे पढ़बै छलखिन हे हुनका अचानक छलखिन बैसल एके बेर आँखि के जे एकटा होइ छै नस हुँ से ओ आँख के नसे फाटि गेलनि अचानकें मने ओनाहिं बैस छलखिन हँ अपन सभ संगे आइ मतलब साँझ हँ त भगवान कें पुजा होयतन आ भोरे भोरे भगवान कें पुजा कें सबटा अरियान कैल रहनि आ तखन भोरे भोरे हुनका आँखिके नश फाटि गेलनि
आँखि मे कोनो दिक्कत रहैन पहिले
दिक्कत नहि रहनि आब डॉक्टर कहैत छनि या तऽ बेसी मोबाइल देखलियै तै दुआरे या या ओ मास्टर छलखिन स्कुलमे पढ़ाबैत तढ़ाबै छलखिन तऽ तऽ आँखि तऽ हुनकर छलनि हे कनि खराब लेकिन चश्मा तश्मा लगबै छ एक तऽ बिनाब चश्माके कपड़ो नहि होइ छै रहल
नहि बिना चश्मा एखनो सभके चश्मा हमरो चश्मा लगले छै
कियाकि ओहि बिना हेबे नहि करै छै आब भऽ गेललेय तऽ आब की करु लोक पढ़ाइ लिखाइ जे करतै ओकरा तऽ ओकर काज करबे करतै
लगेबे करतै कियकि ओकर बिना तऽ किछु देखेबे नहि करतै तऽ आगू केना किछु करतै
सएह ने आ बिना मोबाइलके नहि ने कोनो काज होयवला छै
हँ मोबाइलो पर आब सभटा चीज जादा तऽ वएह पर सभटा होइते छै
तऽ ओ लोकके केना नहि देखतै आ तेते तऽ कोन रंग बिरंग के बिमार ई ई नहि खेनाइ पीना दुआरे एहन एहन बीमारी आबि गेले पहिने लोक के कते फल मूल गाछ मे होय आब देखियौ तऽ कोनो गाछ घरे के खाइ छलै बिना खाद के बिना किछ एते सुंन्दर सुंदर घरे मे लोक सबटा खीरा सोहास घरे मे रहे छले लोक कें गाछ वृक्ष मे लटकल रहै छलियए ऐं कते लोको खाइ छलियए
हँ
सबके घरे घरे मे रहै छै लेकिन आब से नहि ने रहल आब तऽ सबटा भऽ गेलै यै जे बाजार से आनू तहन
तऽ बाजार मे तऽ किदेन किदेन देने रहै छै दवाय तवाइ तै पड़तौ ओतेक
हँ रंग बिरङ्ग हँ हँ रंग बिरङ्गके दवाय तबाइ दै छै तहन ओहिपर आब तऽ पैघो होइत छै उएहमे दबाइएसँ
दबाइएसँ होइ छै आमो तामो आब ओहा रुपे होइ छै ओहन मतलब आइ काल्हिके अथीमे तऽ ओहन नहिए हेतै
नहि ओहन कतऽ से हेतै
आब कोइ पानि ओ नहि न दै छै ओते जा जा
नहि नहि ओ ओते आब आब आब ओते मेहनत की करतै आब ओते मेह मेहनत करब ककरो मोन नहि लगै छै आँ एहि जे एतेक एकरा जे एतेक सेवा करब गा वृक्षके एहि से नीक किने कऽ किया नहि खा लेब हँ हट हँ हट पर से किया नहि मंगा लेब ह तऽ से भऽ जायत लेकिन ओहि ओहो की होइ छै त ओ देहमे लगैने ने छै ओ चीज जे अहाँ खेबो करियौ तऽ ओ तऽ देह मे नहि लगैत छै आ खाय ले तऽ आब रंग बिरंग के चीज चीज लोक खाइ छै सेब खेलक सन्तरा खेलक ई खेलक ओ खेलक सबचीज खेलहु लेकिन किछु नहि ओ नहि नहि ने भऽ पबै छै लोकके तऽ सएह छै तऽ जे अपन सब के छै बिना दबाइके बिना अथी दौरीके जे जे चीज जे फल कि जे छै खेनाइ खेलक अन्ने खेलक भात खेलक रोटी खेलक तऽ ओ देहमे लगै छै एक तऽ आ बच्चासभ जे छै से भात रोटी खाइते नहि छै देखै छियै बच्चा सब खाय मे आब कते कते करै छै बड बद खेरा करै छै बच्चासभ खायमे ओसभ एक कौर जे खाइत छै तऽ खुशामद करा कऽ राखि दै छै
हँ पहिले तऽ खाइ छलै आब नहि खाइ छियै सभ
हेल ह हेलो
आम नहि खाइ छियै
नहि आब बच्चा सब खाते नहि छै आब बच्चा सब विचित्र भए गेले या किछु नहि खेनाइ पिनायब ओकरा सभके सोहेबे नहि करैत रहय छै नीक नीक च वस्तुसभ दियौ खाय लेल बाजारके
तऽ उएह दूआरे सब आब पातरे रहि जाइ छै कियाकि पहिले खाइत छलै घरके खेनाइ
हँ पहिने की छलै जे पहिने लोक मारो भात खा लै छलै पहिने लोक छूछै नूनो तेल रोटी खा लै छलै सब चीज खाइ आब त अ दूध दही खाइ मे गे भात रोटी खाय ला बच्चा सब नइ तैयार रहै छै छै नहि खाय लै तैयार रहै छै नहि किछ नहि खुशामद करू तऽ तखन ओसभ एककर खाइ छै तऽ तकर चलते की छै देखै नहि छियै सब बीमारीये सँ रहय छै तऽ तऽ की करतै से छै ने
हँ उएह की कहै छै उएह दुआरे होइ छै बीमारी
आ घर के खेनाई तऽ आरो सुन्दर रहय छै अहाँ सब के की सब भानस बनल छलै अहाँ सबके
अ आइ भानस बनल छलैहे दइल भात करैलाके भुजिया ओर परोड़के भुजिया
वाह
आओर केला अथि आ केला के तरकारी
बाहर तऽ खे खेनाइ चहटगर वला छलैया ने एकटा केरा के सरसो मिरचाई द कऽ तरकारी होइ छै
हँ हँ सेहो बने छै लेकिन आइ ओ तऽ उएहे दिन बनल रहय आइ दोस ई वला बनलइ ह गरम मसाल
अच्छा गरम मसाला आ केराके सन्नो नीक लगै छै खाइमे ने
हँ केरा के सन्नो नीक लगे छै केरा के तऽ बहुते रंग के होइ छै ने केरा के तऽ अथि टिकियो जेना बड़े छि तर के ओ तऽ बरत बरतो तरतो मे खा सकै छी
हँ आ इम्हर देखैत छियनि हम हमर साउसु सभ केरा के के गुलाब जामुन बनबै छथिन हँ हँ बड सुन्दर बनबै छतिन ओ केरा के के उसनि लेलहुँ आओ ओकरा उसनि कऽ सिलौट लोढ़ीपर खूब मेहीसँ मीक्सीमे नहि सिलौटिलौढ़ी पर खूब सुन्दरसँ पीसि लेलहुँ आ तखन ओकरा घीमे से खूब सुन्दरसँ ओकरा अथी कऽ देलियै भुजि देलियै आ तखन ओकरा निकालि लेलहुँ आ तहन ओकरा गोल गोल बना कऽ ओहिमे कनि इल चि दऽ देलियै इलायची एकटा आ मोन भेल तऽ ओहो मे देलियै नहि तऽ चाशनी जे चीनी के बने छै ने ओहि मे दूटा इलेची खसा देलियै चीनीके पानि दऽ देलहुँ पहिने पानि सुसुम भऽ गेल तऽ ओहिमे चीन्नी अपन अन्दाजसँ दऽ देलियै ओकरा चाशनी बना लेलहुँ आ तकर बाद ओहिमें दू टा इलायची दऽ देलियै आ ओ केररा के जे होइ छै ओ गोल गोल ओकरा बना लेलहुँ आ ओकरा घीएमे घी नहि रहल तऽ रिफाइनो चलतै ओहिमे खूब सुन्दरसँ लाल कऽ कऽ ओकरा से अथी कऽ देलहुँ छानि लेलहुँ तर केऽ निकालि लेलहुँ आओर ओ जखन चीनीके चाशनी बनि जाइ छै तऽ चीनीके चाशनी ठण्डा कऽ देलियै गरममे लोक नहि दै छै कियकि धोखरि जाइ छै ताहि दुआरे ओक चीनीके चासनी नीचा मे राखके ओकरा सरा देलिय आ ओ जहन सरा गेल ची चासनी तखन ओ सबटा गुलाबजामुन अथी केरावला जे रहै छै ओकरा कयल छानल ओकरा सभटाके ओहिमे खसा देलियै आ कनि काल